हो
नमस्कार।
नमस्कार-नमस्कार केना छी।
बढ़ियाँ खूब भालो। हमर सब ठीक अछि भगवानक कृपा से अपन बताउ।
तोरा आजे तो एगदम काट-काट केर बहुत धीमे-धीमे आ आ रहल अछि।
अच्छा।
तऽ आय हम एगो हाँ अभी ठीके तो आबैत अछि तऽ उ आय हम सब मिथला और बिहारक के एकटा महत्वपूर्ण अ पवित्र पर्व जे छठ पूजा छी और ओकरा पर विस्तार से चर्चा करब कारण ई केवल एकटा धार्मिक पर्व नहि बल्कि आस्था, अनुशासन, स्वस्था और प्रकृति के प्रति सम्मानक के अद्भुत उदाहरण मानल जाएत अछि।
अवश्य ई विषय वास्तव मे बहुत रोचक अछि, छठ पूजा केवल भारत मे नहि बल्कि विदेश मे रहनिहार मिथला, बिहारक लोक सब सेहो बहुत श्रद्धा आ उत्साह से मनबैत छथि, जहाँ से अपन संस्कृति जीवित रहै छ थी।
सही कहलौ बहुत लोक छठ पूजा मनबैत अ तऽ छथिन, मुदा एकर सम्पूर्ण प्रक्रिया नियम और महत्व विषय मे विस्तार से नहि जानैत छथिन।
बिलकुल यही कारण से छठ पूजा पर चर्चा आवश्यक अछि, इस पर्व सूर्य भगवानक अ छठी मैया के अरा धना के समर्पित होएत अछि आ लोक सब अपन परिवारक सुख, शान्ति, समृद्धि आ स्वास्थ्यक लेल व्रत रखैत अछि।
हाँ यहाँ कहू छठ पूजा शुरू होयबा के पहिले तैयारी की-की होएत अछि।
छठ पूजा आरम्भ होयबाक किछु दिन पहिने घर सम्पूर्ण सफाई शुरू कयल जाय छथि, लोक सब अपन घर, आँगन, रसोई घर आ पूजा स्थलक बहुत सावधानी पूर्वक स्वच्छ करैत छथि, कारण ई पर्व मे पवित्रताक विशेष स्थान मानल गेल अछि।
ई बात वास्तव मे प्रशंसनीय अछि, कारण एहन कम अवसर भेटाएत अछि जतय स्वच्छता और पूजा-पाठक एकटा बहुते महत्वपूर्ण भाग बनि जाएत अछि।
बिलकुल छठ पूजा मे प्रयोग हो मे वला बर्तन, फल, अन्न आ पूजा सामग्री सब के सेहो विशेष रूप सँ साफ कयल जाएत छथि, जहाँ से पूजा पूर्ण शुद्धताक संग सम्पन्न भय सकल।
बिलकुल छठ पूजा अ कुल कतेक दिन चलैत अछि।
सामान्य रूप से चार दिनक पर्व होय त अछि, प्रत्येक दिन अपन अलग अलग महत्व ए नियम होएत अछि, आ व्रती पूरा श्रद्धा अनुशासनक संग एकर पालन करैत छथि।
बिलकुल पहिले दिने तो नहाय खायत कहल जाएत अछि, एहि दिन व्रती स्नान करैत छथि आ शुद्ध भोजना ग्रहण करैत छथि, एहि दिने से पूरा परिवारे मे धार्मिक आ वातावरण आरम्भ भ जाएत अछि आर लोक सब वर्ता के तैयारी मे जुटी जाएत छथिन।
बिलकुल। सुनल छी जे यही पर्व भोजन बनबै लै, खायबै लै नियम सेहो बहुत विशेष होएत अछि।
हाँ बिलकुल सच अछि, पूजा-पाठ मे बनावल जाय वाला भोजन अत्यंत शुद्ध वातावरण मे तैयार कैल जाएत अछि, रसोई घर के सफाई पर विशेष ध्यान देल जाएत अछि और भोजन बनाबे के समय पवित्रता के नियम पालन सेहो करल जाएत अछि।
बिलकुल तकर बाद दोसर दिन की होएत अछि।
दोसरा दिना तो खरना कहल जाएत अछि, एहि दिन व्रती पूरा दिन उपवास रखे छथि और साँझे मे पूजा के ए प्रसाद ग्रहण करै छथिन खरना के प्रसादक विशेष महत्व होएत अछि।
बिलकुल। खरनाक साँझ बहुत शान्त, धार्मिक आ भावनात्मक होएत अछि, परिवारक सदस्य पड़ोसी आ परिचित लोक सब एकत्रित भय के प्रसाद ग्रहण करत छथि, जहाँ से सामाजिक मेल-जेल आ अपनापन सेहो मजबूत होएत अ छी।
बिलकुल छठ पूजा मे प्रसादक चर्चा बहुत होएत अछि, एहि विषय मे किछो बताउ।
छठ पूजा मे ठेकुआ, फल, नारियल, केला, गन्ना, अदरक आ विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक सामग्री उपयोग काएल जाएत अछि, प्रसाद केवल भोजन नहि बल्कि श्रद्धा, परिश्रम आ समर्पण के प्रतीक मानल जाएत छथि।
जी बिल्कुल । आओर ई एक प्रकृति स सेहो जुड़ल अछि जे छठ पूजा -सूर्य जलवायु आओर प्रकृति विभान विभिन्न तत्व के प्रति सम्मान व्यक्त करबबाक के पर्व । ई कारण से लोक नदी -नदी पोखरी अथवा जलाशय तट परर एकत्रित भए के पूजा करैत। छथिन
बिलकुल आइ चर्चा बहुत ज्ञानवर्धक रहल अगला भागमे हम साँझक अर्घ भोरक अर्घ्य घाटक वातावरण आ छठ पूजाक सामाजिक महत्व पर विस्तार से चर्चा करब ।
हँ चल- अ दोसरो पर भीहो पर चर्चा करि लेल जाय तऽ हमनी जे पिछला भाग मे चर्चा केले जे कि पूजा जे पारम्परिक तैयार कैस हुत है नहााय खााय। कैसे खरना के विषय मे चर्चा कर ली अब तो मुख्य पूजा प्रक्रिया के विषय मे बारेमे चर्चा करू ।
अवश्य छठ पूजाक सबसँ महत्वपूर्ण चरण साँझक अर्घ्य आ भोरक अर्घ्य मानल जाइत अछि जाहिमे हजारो श्रद्धालु एकत्रित भएके सूर्य भावनात्म भगवानक उपासना करैत छथि ।
हँ साँझेके अर्ध समय दृश्य सेहो- बहुते नीक होइत अछि जे साँझेके समय घटना सभ अ अत्यन्त आकर्षक आओर भक्तिमय वातावरण से भरि जाइत अछि । लोकोग सब पूजा सामग्री के । सजल -बासक के सूप लए के जलेमे -ठाठ रहैत छथि और आस्था होइत तऽ सूर्य जब अस्त होय त सूर्य के अर्ध। करै छथि ।
बिलकुल । चारुकात भजन लोकगीत दीपकक प्रकाश श्रद्धालु भीड़ एक अद्भुत । आत्याधुनिक वातावरण । तैयार करैत छथि -तहि कारण ई पर्व देखनिहार सेहो प्रभावित करैत छथि ।
हँ बिलकुल सही तऽ जे रातिमे वती जे व्रत रखले रहथि ओ विश्राम करैत छथिन मुदा वर्तीीक के नियम जादी रहैत अछि परिवार के सदस्य सब पूजा। सामग्री देखबह देखभाल करै छथिन अगर भरके अर्धेके तैयारी नहि लगैत रहै छथिन ।
बिलकुल कारण यह समय उगैत सूर्य अर्घ देल जाइत अछि श्रद्धालु मानैत अछि जे न प्रभात न वसा न ऊर्जा आ जीवनमे सकारात्मक लय कई आबैत छथि ।
बिलकुल सूर्य के अर् समय लोक सब प्रार्थना करैत अछि जे अपन परिवार के सुख समृद्धि उत्तम सु अ मतलब सनातक उज्ज्वल भविष्य आओर । समाजके कल्याण लेल प्रार्थना करै छथिन ई समय अत्यन्त भावुक आओर जे श्रद्धा पूर्ण मानल जाइत अछि ।
बिलकुल छठ पूजा समाजके कोन प्रकार प्रभावित करैत छथि ।
ई पर्व समाजेमे एकटा सहयोग आर सामूहिक उत्तरदायित्व के भावना बढ़ाबैत अछि घाटक के जे सफाइ लेल के व्यवस्था जे करैत- अ तऽ घर सब लोको सब मिल जुल के। ई सब काम कर काम काज जे करैत छथि ।
बिलकुल । आजुक समयमे । जखन लोक सब व्यस्त जीवन व्यतीत करैत छथि तखन एहन- पर्वक महत्व आओर बढ़ि जाइत अछि ।
बिलकुल छठ पूजा लोक सब के अपन संस्कृति परम्परा परिवार आऔर प्राकृतिक संग पुना जोड़ब के अवसर प्रदान करैत छी ।
बिलकुल की कारण अछि जे विदेश सभमे रहनिहार लोकसभ सेहो छठि पूजा मनबैत छथिन ।
हँ कारण ई केवल धार्मिक पर्व नहि बल्कि अपन पहचान संस्कृति आ मातृभूमि स भावनात्मक सम्बन्ध । करती अछि आओर लोकसभ जते रहथि -अपन परम्परे जीवित रखबयके प्रयास करैत छथिन ।
बिलकुल वास्तवमे छठ पूजा अनुशासन श्रद्धा आ समर्पणके अद्भुत उदाहरण अछि ।
हँ एहि परर् से हमस जे स्वस्ता के बारे मे धैर्य के बारे मे आत्मविश्वासे मे प्रकृति के सम्मान मे सामूहिक सहयोग मे सब महत्वपूर्ण शिक्षा आओर ज्ञान । प्राप्त कर छी ।
बिलकुल आइ चर्चा बहुत उपयोगी एणड प्रेरणादायक रहल । कर की लागल ।
हमरा सेहो बहुते प्रसन्न भेल जे हम छठि पूजाके बारेमे बात कयेलहु आओर छठि पूजा केवल एकटा पर्व नहिी बल्कि अपन संस्कृति आओर आस्थाके आओर जीवनके मूल्यके बारेमे। एक बहुत ही महान परम्परा छी तऽ । इहाज के बाद बहुते गेल ।
तऽ ठीक छै फेर कखनोहु विस्तारसँ दोसर विषयपर चर्चा करब ।
ठीक छै ठीक नमस्कार ।
नमस्कार।